किया।
बढ़िआँ बढ़िआँ कि समाचार बौआ।
ठीक ये गोड़ लागै छिये।
हाँ खूब सोहागवती पुत्रवती धनवती रहू जुड़ायल रहू खुश रहू बढ़िआँ रहू ठीक छै।
हाँ, हाँ हम ठीक छी, अहाँ ठीक छै।
हाँ हमहुँ ठीक छीयै, बौआ ठीक यऽ।
हाँ बौओ ठीक यऽ है और सभ तहन कहियौ
और सभ हम सभ तऽ बढ़िआँ छी मम्मी पप्पा सभ बढ़िआँ छैइथ।
हाँ, माँ ओ ठीक छै, पप्पो ठीक, छथिन सभ ठीक छै। और सभ किछु नहि बौआ खेलेया ओते हे बैसल छी।
अच्छा चाय पाइन पियौ
हाँ चाय पानी तऽ तीने बजे भऽ जाई छै, गाव घर मे तऽ
हाँ से तऽ बात सही छै, जल्दी भऽ जाइत छै घय मे
बिना भोर मे भऽ जाई सबेरे उठ उठे छियै भोर मे अपन सबेरे खाना पीना भऽ गेल। आब ऐखन चूड़ा भूजने छियान बाबूजी लए बाबू जी चूड़ा भूजल ह, चूरा भूजल खेथिन आ फेर चाय बनेबै, ताहिके बाद फेर वह चूल्हापर फेर खाना चढे़बैए
ह, तऽ चाय भऽ गेल चाय भऽ गेल तहन तऽ उएह
ह, एक बेर भेलैया बड़ चाय पीबै छै, भरि दिन मे चाय बनै छै, कऽ ओ बेर चाय बनै छै, केओ बेर बन्द होई छै। चाय बनलै या दू बेर भऽ गेलै हूँ।
बूढ़ सूढ़के रहैत छैन जे चाय दू बेर चारि बेर भेटय
आ फेर किओ ने किओ दलान पर अबिते रहै छथिन बाबू जी से भेट करय लए।
हं हं से बात तऽ छै गाँव में तऽ दू चारि गोट टाक छनि बूढ़ा सब रहय छथिन तऽ दू चारि गो टा बैसलथि बतिऐलथि हाँ की खा कथा केलथि
एखन बाबू जी के दिल्ली सँ दोस्त आयल छथिन तऽ हुनके संगे रहै छथिन तहि दुआरे ओहो ऐलथ कखनो तऽ इहो हमर बाबू जी नइ जाइ छथिन कतहु कतो माल जाल छै ने तऽ कतअ जेथिन तऽ माल जाल छोइड़ कऽ नय जाई छथिन ओएह सब अपन एलथि कनि काल बैसलथि सबगोटा बतिएलथि फेर अपन गेलइथ
तऽ सब बौआ अपन अपन बे अथि ताकै छै न दोस्त महीम
हँ हँ
चाहे ओ बूढ़ हुए बच्च च्चा हुए जवान हुए सब अपन ताकैए तूरीआके जे हमरा तूरीआके जे अइ से घुमि कहियो दू बरष पर चारि वर्ष पर अपन भेटल तऽ भऽ गेल जान पहचान
हँ हँ हँ सेहै छै तऽ सबगोटा बतियाइ छथिन और आहाँ कहियौ अहाँ की सब करै छी नाना बस सब गोटा ठीक
सभ बढ़िआँ छथि सब ठीक छथि हमहूँ उएह चाय पिलहुँ हे
हाँ हाँ
हँ गाँव घर में तऽ बुझिते छियै रहै छी तऽ साँझ तऽ जबे सबेरे भऽ जाइ छै साँझ तऽ आब साँझ बाती देखैब ताहिके बाद खाना पीना बनैब तहन सबगोटा खाय जेथिन पिबै जेथिन
छै जे सबेरे खाना पीना बनाओ सबेरे सब
मच्छर बड़ काट लगै छै ने बौआ
हँ हँ घूरा तूरा नय कऽ लै छी कनी
नय कहाँ करै छी नय करै छी ओ तऽ नय केलहुँ उएह अपन खाना राइत क गैस गैसेपर बनेलहुँ दिनमे चूल्हापर बनेलहुँ आ रातिमे गैसेपर बना लेलहुँ अन्हार भऽ जाइ छै लाइन ताानि कटि गेल रातिक कऽ तऽ दिक्कत भऽ जाइया तऽ ओहि दुआरे अपन गैस पर बना ले छी समेट के दिन में बनवे छीयिन मच्छर के अगरबत्ती होय छै ने से जरा
हँ हँ भोपा भोकाल अगरबत्ती होइया एकटाऽ ओ जे मच्छर में अहाँके अथी करे या सरदार नय पूछू भोकाल हम तऽ उएह महीना मे मंगा लै छी कियाकि लाइट तऽ कते कटे छै ने अक तऽ ओ ऑल आउट च ऑल आउट लगा
लबै छथि लिन आब अगरबत्तीके नाम कोन रहैत छै लेकिन मच्छर तऽ ओहोसँ मरि जाइए जरा दनहु एकटा दूटा आ नहि तऽ मच्छर मारऽ बला एक टा अथियो अबै छै तऽ ओ अबै छै न बौआ सब तऽ लऽ केऽ अबै छै तऽ ओहो सब पट पट पट पट ओ बाबूजी मारैत रहे छथिन मच्छरदानी के अन्दर मे आउ ओ अपन सब टा जहन मरि गेल तहन फेर राखि कऽ सुति रहै छथिन
हँ हँ नीक करै छै आओर सब सब ठीक गर्मीयों बड्ड गर्मी छै, बडी गरमी छै। गर्मी बे आइ के मौसम तऽ बड्ड नीक ये गाव मे
निक ये नहि हँ हमरा सभके से गर्मी हुए गाव मे सभ र सौस सौसे सभ रंग के मौसम छै देखियऔ हमरा सभके तऽ पाइन तऽ भेलै लेकिन हवा नहि बहैया गर्मी तऽ बड़ य अहाँ सभ तुछु हवा अबैया
हँ, हम तऽ बैसल चल छी स ही प से बड निक हवा होया मौसम ठंडा ठंडा केने लाइटो बड कटे छै, ने। कि कहू लाइटो बड कटे छै।
ह।
आउ ने हमरा एहिठ अथि मे सोन मे
अच्छा कि छै से।
महादेव मंदिर छथिन हमरा एहिठाम बहुत जागह ने।
अच्छा अहाँ सासुर मे
हँ, हँ। घरे लंग मंदिर घरे लंग मंदिर छथिन बहुत जादा अपन महादेव छथिन आ आब तऽ अगिला साल वैसाख मे होयत तऽ ओ जगञ हयत बड़ी भारी के जग आयोजन भेलेया
ओहिठन जतऽ महादेव मन्दिर छथिन तहिठनि
ह, रुद्रा अथि यज्ञ होयत। नओ दिनके जे होइया से होयत बड़ी भारी यज्ञ होयत
हँ, तऽ सोमवारी जहन लोक चालू करै छै, ने तऽ ओहि मे सभटा भेल
हँ, हँ, पर ई जे हयत से बैशाख मे होयत।
अच्छा ओ।
अगला साल बैशाखमे हँ, हँ। रुद्रा अभिषेक नहि रुद्र यज्ञ होयत महारुद्राय यज्ञा हेते तऽ ओहिमे आयब घूमय लए बहुत जगर हेते मेला सेला सभटा लगते।
हँ, जरूर जरूर किया नहि एबै एबै कि जहन भऽ जेतै तहन, जहन चालू होयत ने तऽ एक बेर बता देब किएकि बसके यद एखन एक साल बाँकी छै। तऽ ध्यानसँ उतरि जाय
हँ, हँ, हम बता देब एना तऽ पूरा प्रचार हेबे करतै। त सभगोटा बुझबे करबै और सभ कहियौ घर परिवार मे सभ ठीक
सभ बढ़िआँ छथि, सभ ठीक छथि, सभ तऽ केश हम दुइए गोटा छी हे। एकटा ससुर जी छै। एकटा हमम छी, बाँकी के तऽ सभ बाहरे भीतर रहैत छथि
अ खाना पीना कि सभ बनतै
खाना। पीना राति कऽ तऽ वएह भेल कहियो भातो बना लेलहुँ कहियो रोटी कटो बना लेलहुँ अखन आम कऽ छै। तऽ आमे रोटी सब्जी। किछो बना लेलो जे भेल से सब्जी जे अनलथि से सब्जी बना लेलो। हँ, ह। दूध रहल सब्जी रहल आम रहल रोटी रहल तऽ इएह सभ।
हँ, हँ, निक करैत छी एखन तऽ आमे सभसँ विशेष छै। साग सब्जी तऽ भेटबे करतै
तैयो बनाबऽ तऽ बौआ पड़ैत छै सब्जी बिना सब्जीके तऽ नहि खा सकैत छथि
हँ हँ बिना सब्जी के हँ हँ बिना सब्जी के तऽ नहि खा सकै छी ह सब्जी कनि नूनोके जरत रहै छै ओर सब सब ठीक बौआ सब ठीक छैथ नै त ठीक छैथ
तऽ बौओ ठीक छैथ सभ बढ़िआँ छैथ
ह और सब तहन कहियो
आर सभ बढ़िएँ अइ गाँव घरके हाल खबर तऽ उएह यइ अखन भेलए उपनयन भेल छलाए बड़ सुदर सौसे अपन उपनयन भेल आब तऽ उपनयनो खतम भऽ गेल
तऽ सु बियाहो के दिन बड्ड छै आइ हमर मसिया सौस छथिन हुनकर बेटा के बियाह छियै न आई
हँ आब बिआहक लगन चालू भऽ गेल उपनयन तऽ चला एकादशी छलखिन न तऽ ओहिमे एका सी दुआरे उपनयनसभ खूब भेल छलै आब
हँ हँ आ बुझियौ न बिआह के दिन छियै आइ छ बियाह के दिन तऽ बिआह छै मस हँ मसिया सब हँ हँ मसीहा सौसके हम मसिया सौस के बेटाके बियाह छनि तऽ सभगोटा गेलखिन नय हम नय गेलुहँ छोट बच्चा छै तै मे आब बहुत दिक्कत भए छै छोट बच्चा लऽ क ओतऽ ममिया ससुर सब सब रहथिन तब भऽ जाइ छै बड दिक्कत होटल मे बियाह हेतै आइे आबि जेथिन कनिआ
अच्छा आब तऽ सएह बियाह होइत छै जे रातिमे बियाह होइत छै भोरमे चैल जाइ छै सौस ससुर अपन बड़ सबसँ लऽ कऽ गाड़ी मे बैसल सब चल गेल पहिले जाना बौआ थोड़ी होइ छै छै जे एक सालमे तीन सालमे
नहि जन कि ओ मसिया सबसँ सब बाहरे रहैत छलखिन हे बाहरे रहैत छथिन परसव कहल हँ पर सभ कहलखिन जे बाहर कहलिय बाहर कहलिय कहलखिन नय हम करब तऽ हम गामे मे बिआह करब हम बाहर बिआाह नहि करब बाहर के बिआह करतौ बिआह भेलै
सही बात छै कि बियाहो दान तऽ गावे घरमे नीक लगै छै
हमरा बाहर मे जे हमरा गाव मे फैल एल य से हमरा कतौ नहिले यै
आ गांव मे दू गोटा देख देखियौ बौआ बाहर मे की होइ छै एकटा होटल मे ब्याह दान भए गेल दस गोटा बीस गोटा टा आयल भऽ गेल आ गाँमे की होइ छै जे गाँमे मतलब दश अंगना स लोक आयल गीतनाद गेलक ओ रमन एकटा अलगे होइ छै
हँ तऽ लोक सब कहलकै कि जेना आइ काल्हि के लड़की सब कहे छै हल्दी हो मेहन्दी हे तै पिलाया सौस कहलखिन ब मसिया सौस सब कहलखिन नहि नहत तब हम मसिया स कहलकी न जे हमर सबके परम्परा भेएले सएह हयत ई हरद मेहदी हरद मेहदी नहि करै छी हम जे हमरा सबके भेलए नय जेना हमरा सबके भेलए तेना हैत सब कहलके ओहे ओहो मनोरंजन हँ आब करेय वला करै छै न अपना तऽ मनोरंजन लए लड़की बियाह मे तैयो नीक लागय छै मेहदी तेहदी लगे छै तऽ चलू आ लड़का बियाहमे की होइ छै लड़का बियाहमे अपन गेल बियाह भेल तहि दुआरे फेर कहलखिन जे नहि नहि से
किछ ज्यादा नीक लगै छै आ बेटा बिआहमे तऽ भऽ गेल चलि गेल
मनोरंजन होइ छै लड़का अपन चाइर दिन रहै छै सासुर में आब अनूना करय छै ई होइ छै
कहबी छै जे बेटी के बियाह हा बेटा के दुरागमन नीक लगे छै छै आ बेटी के बियाह नीक लगे छै आ बेटी ओ बेटा के दुरागमन नीक की लगैत छै किियकि कनिआँ अबैत छै विधि व्यवहार होइत छै चारि दिन कोबरमे रहैत छै
हँ हँ तहि दुआरे हमर ससुरो नहि गेलखिन कहलखिन नहि केना छोड़ के जेयब कनिया हैा छुट्ी भेटल ह नहि जे पितथिन कमाइ वला इन्सान छुट्टी छुट्टी अगर छोइरो क नो करी आबि जेतन तऽ केना चलतै काज नौकरीये पर सबटा छै न तहि दुआरे ओ नहि एलखिन तऽ हम भैंसुर एयल छथिन नोथपुरे ले तऽ भैंसुर गेलखिन भोरे
ह
आ बाबूजी कहलखिन नहि हम केना छोड़ कऽ जायब महीषो लदब द लिय कनियो छथि आ फेर बौउओ छै हँ हँ आ फेर ददिया सा त केना छोड़ क चल जेबै ने माँ हँ ह तहि दुआरे नहि गेलखिन कहलखिन नय जैब रह दहक
ते त घर पर रहनाइ जरूरिये रहै छै बौआ
कहलखिन जे रह दियौ बहुत आग्रह करै छलखिन आ सब नय नय आब पड़त आब पड़त ई कहलखिन जे नइ हैत हमरा नइ पार लागत
हँ तऽ ओ बाहर रहै छथिन आ बाँकी के जे घर पर छी सबगोटा त कोनो नय छै एको गोटा चलि गेल
हँ हँ अपन हमर साउसो नहि छथिन हमर साउसो नहि छथिन तऽ मन जे मतलब क हँ मतलब कि बहिन नहि अइ तऽ बहिनोयो तऽ कम से कम अबत आर बादमे ओ मजबुरी बुझि गेलखिन
की करथिन बुझै छथिन ने जे महींष नद बदबद आयल बच्चा छै घर में छोट नव कनिया छै त छोड़ के केना चलि जेबै त सभटा देखे पड़ैत छै उएह मे नबैआ
तए तहि दुआरे बाबूजी नहि गेलखिन कहलियै ने जे भायजी घर पर रहथिन कहियौ त ई ककरो संने चलि जैयैत भेंट घाट क लिहैत आबि जइहइत